जी नमस्कार
नमस्कार की करै छी
जी नहि कुछो करैत छी बैठके तनी पढ़ाइ करैत छी कुछो सीखैत छी
ओ पढ़ाई शुरू कऽ देल छै
जी तनी-मनी करै छी
हँ हं एग्जाम भऽ गेल छै
हँ ज्ञान तऽ आज भऽ गेल छै आज विज्ञानके परीक्षा रहै छै
विज्ञानके परीक्षा होइ छै
जी रसायन विज्ञान होइ छै आ उहे भौतिकी होइ छै आजु
ह दूगो एग्जाम भेल छै काज
हँ आज दू मतलब दू घंटे भेल छै एग्जाम आ मतलब कि कालहुओ मतलब कि भेल छै एग्जाम
कालहुवे से शुरू छै का
हँ कालूछै एकजाम कालहु छै अथिके एग्जाम ना आजु एग्जाम रहै छै कालहुओ छै एग्जाम मतलब
अच्छा कलहि कल छै एग्जाम न
जी आओर बताउ न अहाँके मतलब खाना-पीना भऽ गेल छै
न नहि कहै छै कि ओ भोजवा खाय जाइ छै अ आयल छै ने तऽ त भोजवा खायएल जाइ छै तऽ न कभी खाना खियाबै छै न तऽ दस बजे जयबै तअ खायबै
हँ
आओर बताउ ने अहाँके माता जी पिताजी क की हाल छै
ह माता पिताजी के हाल सब नीक छै अपने के की हाल छै
हमरा तऽ हालचाल सभ नीके छै अपना कनि मनि तबियत खराब भेल छै तऽ नीक छै
हँ तबियत हँ
आओर बताउ ने अहाँके आओर खाना पीना हो गेल
हँ खाना पीना तऽ हमर भऽ गेल छै खाना पीना नहि कहै छै कि भोज खाइ जाइ छै अपने
ओ अहीँके साथ चलै छीय
हँ हमरे साथ चलय छै नए
जी ले जायब तऽ चलेनै त बोल देब त हम ने तऽ मतलब नहि जायके मन करै छै जाउ कि नहि जाउ अहाँ बताै छी तऽ जाय छी
ह चलै छै कहिआ बतेबौ जाइ छै अपने उपर से कहै छै कि नहि जाइ छै
कि कपड़ो पहिनक कऽ जायके पड़ै छै कोनो कपड़ामे
ह नाइ त जींस पेहेन लै छै फुल पैंट पेहेन लै छै चले छै छै ने तऽ दोसरा गाँव के छै
ह
हँ दोसरा गाँवआ के छै तऽ अबै छै तऽ देखई छै तऽ पेन लई छै हँ
चलू तऽ अहाँके तबियत सब नीक छै न
हँ हमर तबियत सब नीक छै अपने के तबियत सब नीक छै
जी हमर तबियत खब छै
ह न की करै छै तऽ
न कूछो करै छै तनि खेलई छि ओ मोबलवा चारजे न भेल छै आस्सी किछ पसे आगे बढ़बे नहि करैत छै जे रशी हो गेल छै तऽ बढ़ि गेल छै
ह लाईनवा तऽ कटीए गेल छै
हट कट गेल छै अहाँके तऽ घरे सुनै छी इन्भर्टरो छै तहन तऽ कोनो दिक्कते नहि भेत ह तहन का दिक्कत छै अहाँके तऽ सब मजेमे
हँ हमरा कोन न दिक्कत होइ छै
जी आओर बताउ न अहाँके सब खाना पीना मे की की होइ छै अभी
हम तऽ खाना पीना बहुत काफी चीज खाईलै छीयै
ओ भोजबामे की की मिलै छै बता सकै छी अहाँ
ह भोजवा मे तऽ अभी नह गेल छै सुनै छै तऽ तिलक छै तऽ खिएबे करै छै मनसाहारीए चीज खियबै छै
तऽ सुनै छै तऽ हमर पिताजी से अोकर हमर घरके लोग बोलै छै की जानै छी की कॉफी बनल छै समझै छी आरी हँ हम ये सुनेै छी कि खस्सी बनय छै पोलाव की भात बनै छै फेन अब देखू न शाकाहारी मे की खियाइ छै अहाँके की लागै छै
हम तऽ खस्सी खाइ छिय बात खतम होइ छै
हँ तऽ हमहु कलेजिय हमरा के दै छियै
हँ काहे न दै छै कहै छै तऽ दे दै छै
ह चलू त मिल जाइ छै तऽ नीके छै न मिलि तऽ देखल जाइ छै की
हू चलल जाइ छै हमनी साढ़े दस सँ चल दस बजे से चलल जाइ छै साढ़े दस ले चल अबै छै
ठीक छै तऽ ओर बताउ न अहाँके तबियत सब कैसन छै खाना पीना हो गेल छै अहाँके
जा खाना अहाँके घर वाला लोक खाना खाना पीना खा लेले छै घरवाला लोग
हँ घर बाला लोग ता माता पिता तऽ सब खाइए लेले छै सब खा पी कऽ सुतल छै
ओ सब सुत गेल छै न अभी हम काहा
अपनेके परिवारमे न खेलै छै
न अभी काहा कोनो खैले छै सब खाबै छै कनि देर से खाइ छै
ह अपने जामुन न खएले छै सालवा मे जामुन न खायले छै
खोएले छीयए बड़ जामुन हम कहाँ खएले छी अहाँ खयले छी तऽ अहाँ बाजू न हमरा भेज दू हमरा दू-चार गो जामुन
हमू ननू खायले छियै अभी ले खायले न छियै अभी जामून एको गो
अहाँ बारर झूठो बोलै छियै अहाँ अकेले-अकेले खा लेबे छी आ हमरा सब खिइयते अहाँके बोलले रहे छी हमरा मेलवा घुमाओ द छी कहख एको बार घुमले
मेलबे न लागे छै तऽ मेला कहाँ से घुमा दै छै
तऽ तब मेलबा न लागल छै तऽ अहाँके आओर किछो नइ घुमा सकै छी
हँ आजना ले गेलल छिय मंदिर घुमले छ आजू
मन्दीर
अच्छह मम्मी न गेल छै तऽ मोबाइलो ने कहै छै कि ई भेल छै ओ भेल छै मंदिरवे नु रहे छै ओ लंग
कहा गेले अछी अच्छा ओ मन्दिर रहै छै
हँ ओ टूटि गेलै छै गाछी गिर गेल छै न मंदिरे पर
ओ
तऽ ओ टूटि गेल छै एहिसँ नहि लगै छै मन्दिर
आहा ग तऽ बड़ा नीक बार
हँ मंदिर घुमा दै छै आओरी कहि घुमै छै
कहियो पार्टी-उटी नहि दै छै बिनारी ले चलै छियै अहाँके एफ सी मे
मुर्गाके मीट ना खाइ छै पनीर फ्राइ खाइ छै अपने तो पनीर फ्राई खियाई छै
हँ तऽ एक दिन पनीरे फ्राइ खियाइ छियै अहाँ कहियो
हँ पनीर बिरियानी किया पनीर बिरियानी खिया दै छै हम
बक पनीर चिल्ली नीक लागै छै हमरा
हँ तऽ पनीर चिली हम मंगा दै छ अपने पास मे जो न है एगो सहरवा
अच्छा उहाँ जाइ छिय
हँ वहां से लए दै छै आराम से तीनू दोस्तो एक बेेर न खायले छियै
हँ हँ ओ नानू पनीर चिली नीक लागे छै
हँ तऽ पनीर चिली ओहिमे मिलै छै पनीर चिलीयो मिलै छै
ओ मिलै छै
पनीर चिली भी मिलै छै
तऽ ओ बड़का शहरमे नहि चलैके प्लान छै कि
बड़का शहरमे की करै छैिय आब
कनी नीक लागै छै चलयमे
बड़ा महंगा न हो जाइ छै ओने
हँ तऽ केितनामे पड़ जाइ छै
ह एने अधेमे पड़ जाइ छै ओने पूरा दूगुना लै छै धाम
तहियो केितनामे हो जाइत छै अहाँ बता सकैत छी
हँ तऽ हो जाइ छै पनीर बिरियानिया जहन होइ छै नु ओ एक सए तीस रुपआ मे दे दै छै आ जहन पनीर चिलिया होइ छै ओ डेढ़ सए मे हो जाइ छै
तऽ नहि तऽ चलू अहाँ अब जब बोल गबै छी ओ चलू कोनो दिक्कत नहि छै
हँ वह छै खा जाइ छै तऽ चर् चलैत छै
ह कोनो दिककत आओर बताउ ने अहाँ तबियत सब नीक छै
हँ तबियत सभ तऽ नीके छै अपनेके तबियत सभ नीक छै
जी हमरो तऽ व सुनै मात पिता के बताउ ने
हँ सब नीक छै
आ पिताजी जानै छी ओबला मोबाइल वा ले के की कहै छी कहै छी कि एकर तऽ चार्जबा कबो खतमे नहि होइ छै
आहा
हुनकरो मोबाइलके हर दू दू मिनटपे चार्ज खतम हो जाइ छै
हँ हँ ई मोबाइलो बड़ा नीक नु छै सात हजार बैटरी नु छै एक
हँ ओकर सात हजार बैटरी छै नु ओहि कारण कबो हुनका चार्जमे लगाबेके जरूरते नहि पड़ै छै
हँ जरूरते नहि पड़ै छै एक बेर चार्ज कऽ लै छै आ दिन भर चला लै छै आ चलबै कथी छै मैच खाली देखै छै बस
हँ हमनी तऽ उतना चलाबत रहै छी तऽ हमनी के एक बार चार्ज करके आ दस पन्द्रह मिनट आरामसँ चलत रहै छै की
हँ आरामसँ चलै छै हमनीके
ओ उ तऽ बतबा अहाँ नीके कहै छी और बताउ न अहाँके की ओरी मौसम केना छै नीक छै
की कहै छै
बोलै छी अहाँ के तरफ मौसम केना छै बता न तू मौसम
चलू आपसे बात कऽ के बड़ा नीक लागल फेर याद करै छी हम
आच्छा ठीक छै तऽ हमहूँ अहाँसँ बात करके हमरो बड़ा नीक लागै छै हमहूँ अहाँसँ फेनु बात करै छी ठीक छै अहाँ अपन खयाल रखै छी